भ गेल
त अहीं के मेहरबानी
पाइ हमरा दए देब एकाउंट पर ट्रांसफर हाथो हाथ त नय दए सकैत छी
अहीके भेटत द देब
और की करै छियै नहि देलकै ने
पाँच सौ रुपया
नहि देलकय दसटा गोला
प्रिया मैसेज केलकय कोई टास्क नहि दिखा रहा है
उ द उ वला बात बुझै छै बुझलियै ओकरा कहलियै ने समझ नहि एलै
आ अथी ओहा लिखलखिन्ह कक्का बिगरल छथिन्ह ह ह हमहि मे केना
जाए दियौ कहियो नहि देखाइ छौ तऽ आब भेज देवै ओहिपर बात करे अहाँ कए कऽ बात कए सकैत छियै ने एखन अहाँ पहिले कए लेब
अथी कहलों कक्का बड़ा तमशाएल छथिन्ह
कीया यई
मामी पर
किया
पूजा नहि न हेतै
पूजा किया नहि हेतै
तब किया गुस्सा किया घुसायल छथिन कहैत रहथिन जे हिनका की जरूरी रहै एखन बातचीत करयके आब ई त बाधो अथी हटबैओवला नहि छै जे बादोमे हेतय
चारि दिन भए जेतै ओ दिन
हमरा घर पूजे ने करै छथिन
अहां नानी छियै त नानी के त‌चारि दिन स बै
चारि दिन
आय कोन दिन भेल आय भेल शुक्कर शुक्र नै भेलै मङंग बुध बृहस्पति शुक्र शुक्र दिन नहकेस भे भजेतै त ओहि दिन त भैया कोना हेबे ने करतै हुनके रो
ह आग नहि हेतै
मामा किया हेतै मामा ककका माँ कहै छलखिन मामा के नहि हेतै
ओ ओ हेन कि छै
ह माँ हम उ थोेरे फोन केलक हुनकर माँ फोन क हल फ अहाँके चाची जेना फोन नहि केलक है ह तू हैल समाद केहला बेकल रहे छै तनाहि समाज बेकल भए फोन करी मरि गेलहुँ
बाबा मरैत रहथिन नानी जा
ओइ बुढ़बा के खाइत खाइत गारा लागि गेलै ओ बुढ़बा एखन नै मरतय ओ एक किलो दू किलोके माछ एखनोहु खाइ छै
माछ खाइते छथिन
बाप रे
सभ खौकारे छै
दू किलो कहैत छै आधा किलो एक किलो कीन कऽ नैसो नहि होइत छै
हं
कालि पप्पे दबा जायत
एक किलो दू किलो धए दै छथिन
भावो खाय छै हुनकर हमरा सब घरमे वैष्णव केवो नै छै कहे छथिन वैष्णव भेनाइ नहि धारे छै
बढ़िया बात छै
सभ खाय छै नहि भो भो
हुनकर पप्पा ह घर मे त ई किया छोइड़ देलखिन ह जी
पप्पा हमर
हाँ
हमर पप्पा नै य हमरा सभस बियाह बियाहे स पहिलेहेस नहि खाइ छथिन्ह
से किया
सपना देखलखिन्ह जे मन्दिर पर बैस क रामायण पाठ करय छी कण्ठी पहिर कऽ
रामायनसँ बड्ड रामायण शुरुएसँ पर पाठ करै छलखिन ओइ दिन छोड़ि देलखिन्ह नानी गाव जे गेलखिन्ह न तऽ हमरा तीन गो नानी छलै हमर नाना तीन भाय तते ओं बड़की हमर नानी छलै आ मैझिली जे र‌एहा हुनका हम सब मामी मामी कहियै ओ जे रहथिन्ह से उ मतलब बुझियौ जे माँ सभ खिस्सा कहे छै पप्पा कर लए कऽ पप्पा के मुँह मे ठुसथिन पप्पा एक तरफ आ ओ एक तरफ जे खा लिय पाप हमरा ओझा चढ़तय आहां खायलियौ हम अहां के पाप हम लेब लेकिन पप्पा नहि ख हम सभ अ ठमेहरा सभ खरीद कऽ आएल रहथिन्ह खे बाध सभ जे जाथिन पहिले बाध सभ नहि माछ करऽ दियौ काटि दियौ
हें ह
एगो कॉल बर्बाद भेले र‌एहा फेर एगो बर्बाद
एखन नहि कए सकै छी
हुं
बाबू फेर ई छोड़ा फोन केलकै हूं
ओ टी पी नहि ने आयल रहनि कोनो
नहि
तऽ रहऽ दियौ काटि दियौ
उठेबे नहि करबै
नहि पाँच छो मिनट आओर क लिय एगो कॉल अहाँके पूरा भय जायत एनाहे एनाहे अहाँ अपन खोज खोज कऽ आ पूरा करियौ
प्रिया के हम इम्हर से कै सकै छियै ने आहाँ
हँ चाइटा प्रिया स कै लेब
तोहन हाथ देबे खुशबूमुशी सब
हँ बन्देरी महसूस कए ले
हुनका क्या गो भेलै तीन गो
बन्देवी केँ एक तीन गो चारि गो औरो बचल छै मे कए सकै छी
जिनका सबस पूर गेलियै
ककर सँ खुशबु दिदी सबसँ पूरल छै हमर
माँसँ अहाँके
माँ ओ पर गेल छै
वाह
तीस गो कॉल अहाँ कम बुझाइय हम ओ तीस गो कॉल एड होइ छै कोन जे आ हम एम्हर से करबै से
अच्छा बाप रे तन बड़ा टफ छै
उम्हर से जे हेतै से एखन जे हमरा ई कॉल अहाँ केलियै हन तऽ ई एड नहि हेतै
ई हमरा एड हेतै है
इ अहाँक एड हैत
तोन हमरा केना अहाँ ओहि दिन तऽ अही केने रहियै ने त देखखबै छै
ओ पैसा देतै
ओ पैसा
ह
तऽ तहन कैय गो अहाँके बाकी यए
चारि गो
आ ओ ना नहि करै छथिन
ओकरा नहि कर ओकरा मे ओएह वला ऑप्शनो नहि आबत छै ओकरा करैयो नहि ने आबै छै ओकरा तऽ हमसभ एहि दुआरे फोन कर देलियै जे हमरा सबके कॉल पूरा कर
कते रुपआ देखबै छै हुनकर
नहि एककाउंटो नम्बर नहि देलकै हँ
ओ दाय रहथिन करू सन
कहलियए तऽ अनुभव त आ चाची आइ नहि फोन कलक
आ पा नहि
आइन केेल
आ नहि
काल्हि चाची के जोड़ि दियऔ ने बड़ पैसामे
हँ नहि नहि एहन काज नहि
नहि
ह एक ओ दू रुपआ कम कमे ने भरि गाँव हल्ला करतै
हँ
ह
ह आ टानंसक्रिप्शन बला कऽ सब हेबो ने
बिहो नहि हेतौ ओकरा सबके
बेतीसकेल तऽ
हँ ओ काम लतै लेकिन फेर उ ई ककर नम्बर देते
हँ
बैंक डिटेल
छै
नहि एखन खोलखिन
नारायण खाना बनेलखिन भोजन बनलै नारायणके
हँ ह हम न ओकरा सब स बात करे छी ए कनि अथीसँ गप बात फोन करै छै एना कए कऽ बाज जे छै के नहि छोर देलये फोन
ओ किया कि बेसी तऽ भए गेलै पटना मे रहय लागलै तऽ
तऽ तेहि दुआरे मतलब ओहे ऑपरेशन दिन भाग रहेै तही दिन ओहि दिनका बाद से हम एकरा फोन करे छीय ओ मर्जी केलक तहने ठीक छै जे काम रहल भय गेल हम नहि करै छी
तऽ ऑपरेशन भेलैऽ अहाँ की केलियै
नहि मतलब कहलहुँ जाहि दिन ऑपरेशन भेलै तहि दिन सभके मतलब हमरा तऽ एक दिन पहिलेे ई बझ नहि रहै हम नहि करैत रहै तऽ ओहि दिन सब कहलकै जे ओ अस असगरे तोरा लगन तऽ आदमियो छौ ओकरा ओ असगरे छै ओकरा फोन करनी बात बात करही हम केलियए अरे सबके ने टेंशन छै
त
एना काय के बजलय जे हम ओई दिनका बाद हम करबै न करलियई भक मम्मी क कहलियई त मम्मी क कहलकई करतो थिक छै नहि करतैय तब त छोर दिही
रहै रहै उहो बेकार
ह
त ने एखनो बाहरे मे रहै एखनो फोन करे छले बाहरे मे रहे गाड़ी घोड़ा चलै छल
ओतो नीचाँ गेल रहे कोनो सब्जी आनय ले
ह आर सब दोस्त सब छै की
नहि
ह चलु तब तऽ जान बचल छै
नहि दोस दोस एतूका एको गो नई
पीरिया क कहबई एगो मम्मी के जोड़ दिही एगो पप्पा के जुड़ती एगो राहुल क जोड़ दिही
पागल आओ डोउ डोउ करते रह दियौ
ओकर माय कहते होअ पीसा
हा हा हा पागल जका उठै हमरा तऽ बे कए कचारी समझ हमरा एते बुरा फील हुए
आहाँ कतय उ नजर पर चरहोने हेबई आहाँ
अहाँके तऽ नजर पर चढ़ेने रहे
ताने दस बेर क पैसा आलो पैसा आलो ह
ह जहिया क उ बुझे अहाँके ज्यदा आबि गेल तहिया क चुप
वेह छै बता है छै आ बाजै छलै कतेक चोर छ राौरमे
अनुभव नहि तऽ कहै छथिन कि एकार बोल मत बन्शी जी लक्ष्मी एक बोल भेट
ह, अब बाहर देखियौ ने कतेक फोन करत।
के गुरिया हैं। भऽ गेलल भामी।
त।
रुक जाउ रुक जाउ।